ह
हेलो
हेलो
हँ ठीक छियै
हँ ठीक छीयै आहाँ
हँ हमहूँ ठीक छियै बौआ सभ ठीक अछि
हँ हँ ठीक छै बौआ सब अहाँ के
हँ हमरो बौआ सब ठीक छै भऽ गेलै खाना पीना
हँ भऽ गेलै अहाँके भेल
हँ हमरो भए गेल की सब खेलहुँ हन हँ नहा लेलियै अखने नहेलहुँ हन
अच्छा अच्छा दालि भात आलू मुरौरीके सब्जी पापड़ अचार सब खेलौं हैं अहाँ की सब खेलौं हैं
हमहुँ खेलौॅं हन दालि भात सब्जी आलू परोड़ के सब्जी बनेने छलहुँं साग भूजने छलहुँ
अच्छा
आऔर बौआ सब चलि रहलै इसकुल से
हँ हँ आबि गेलै साढ़े बारह बजे के टाइम रहे छै
हँ अखन त सबेरे सकूल रहे छै छ़ बजे जे छओ बजे जाहो बारह बजे अपना चलि आओ
हँ अहाँ सबके उम्हर नहि एल हे बौआ सब
नहि हमरो सभके आबि गेलै एकटा बौआ एखन गेलैए जे बड़की आओर सभके साढ़े छओ बजे छलै हेँ आ बड़कीके एखन छै आ बड़की चारि बजे औतै
अच्छा अच्छा हँ होइ छै नओ सए चारि
हँ हँ बच्चा बेसी भऽ गेलै ने स्सकुल मे तऽ दू फाट कऽ देने छै दू बैच बना देलकै हन छोटका बच्चाके क देल हँ छोटका बच्चाक के कऽ देलकै हेन छओ बजेसँ बड़का के कऽ देने छै बारह बजेसँ तऽ चारि बजे तक
अच्छा ओ हँ हँ होइ छै अ
हँ बड़का बच्चासभ अपन गेलै हन
अच्छा छोटकासभ आयेल बड़का गेलियै हँ ओ
मौसम केहन अछि
मौसम ते एतय के बहुत नीक अय गर्मी तऽ बहुत छले एतो पर आइ के सही मौसम मे मेघ लागल हय हाबा
हँ हमरा सब के हल्का हल्का झिसि टाइप के पड़ि रहल अछि
एक
हँ एखन पड़ि रहल अय झिंसी टाइप के
इम्हरो पड़ै छलै कनी देर पहिने
हँ आब एखन झींसी जकाँ पड़ि रहल यै अच्छा हमरो सबके अखन पड़ि रहल अछि ठंडा ठंडा मौसम रहे छै तऽ नीक लगैत रहै छै
हँ सावन आबै वला छै ने
तब सावनके तैयारी भऽ गेलै पूजाके सोमवारीके तैयारी भऽ गेल
हँ भए रहल छै एखन त छै पन्द्रह सोलह दिन
हँ से तऽ एखन टाइम छै छब्बीस तारीखके चालू अछि छब्बीस तारीखसँ पहिला सोम हँ कहलखिन अहाँसभके छब्बीस तारीख के चालू अछि आ हमरा सब के तऽ तीन तारीख से चालू छै अगला दिनसँ हँ हँ हमरा सबके पूर्णिमा बला हँ आ अहाँसभके संकरातेवला करय लगै छियै अहाँसभ
हँ हँ हँ सकराति बला
हमरा सबके छै पूर्णिमा वाला तऽ हमसभ तऽ पूर्णिमा वाला करे छियै तऽ बीच मे जे दूगो जोरियामे पड़ैत छै सएह कऽ लैत छियै हम हँ हँ वएह बला हमसभ करबै तऽ अहाँ सबमे तऽ पाँचो करै छियै अहाँ सब ने
हँ हँ पाँचटा केलहुँ सबटा
अच्छा हमसभ दुए टा करैत छियै किये तऽ फेर मङ्ंगलो भऽ गेल छै अठबारे हँ
हँ मं हमहुँ सब म
मंगल अठबारे अठबारे भऽ गेलै आ फेर छोट बच्चा वाली के तऽ बुझ छियै परेशानी भऽ जाइ छै
हँ हँ हँ मंगल तऽ होइ छै
तब दुइयए टा करैत छी आ ई अठबारे अपन मंगलवारी केलहुँ
हूंम्म सोमवारी मे एहेन बहुत भऽ जाइ छै, दुनू भगवान के। दुनू दिन लगातार
हँ दुनू दिन लगातारे सहय पड़ैत छै तऽ सोमवारीमे तऽ छै जे दुनू दिन नहि के बिना नूने के रहू, आ मंगल मे तऽ छै अपना भरि। दिन उपवास करू रातिमे अपना जे इच्छा होइए से बनाके खा लिअ
हँ सएह भऽ जाइत छै हँ
न दुनू टाइम फेर अगला दिन दिन राति मे खाउ
हँ दिन-राति, दिन-राति बितै चलू, भगवान रहैत छथिन। अथी तऽ भइये जाइ छै सब चीज सबचीज अपना पार लगबै छथिन
हँ हुनकर भक्त सब देखै छियै बलबम मे जाइ छै खालिए पैरे
खालिए पयरै जाइ छै
दूर दूर तक भगवाने रहय छथिन ओकर सब
हमरा सभके तऽ एखन उगना महादेवपर एतेक भीड़ चलै छै से पुछू ने बहुत भीड़ चलि रहल छै अखन
पहिला सोममे ओतहि जैतहुँ
किएक नहि आबि जाइत छी आबि जायब, बहुत भीड़ रहैत छै, लाइन लागल रहैत छै मन्दिर मे पोखरि सँ जे लाइन रहत, से मन्दिर तक लाइन रहैत छै लागल आ चारि टा-पाँच टा गार्ड रहैत छै, पूरा एकदम।
हँ तऽ होइते छै पूरा महादेवे के होइते छै मे तऽ सब मन्दिर सँ प्रसिद्ध छै, बाबा तऽ उखड़ल छथिन ओहि मे
अच्छा हँ जगन्नाथपुरीमे छै छै ने बाबा के आइ सौंसे कहाँदुना बुलेथिन सौंसे बुला फैर सौसे दुनिया देखाकऽ पावर कि छै, मोबाइल सब पर दे नहि छै।
अच्छा अच्छा, हँ हँ, दैत रहै छै ई त सभ जल। इमरो सबमे कमला से लेलक जायनगर में जे
तऽ आबिके चढ़ा लेब जल उगना बाबाके
ह आबऽ के तऽ मुन होइया बहुते
हमरा सबके तऽ ट्रेनमे अखन एते भीड़ चलै छै हमर सभभके तऽ सामनेमे ने ट्रेन चलै छै
अच्छा ओते बगले मे घर आई
हँ बगले में घर छै त ट्रेन सामने में चले छै अहाँके बड्ड भीड़ रहै छै कतय भीड़ रहै छै, से पूछू ने, आ सबटा अपन रुल में। तऽ उना पर खाली भऽ जाई छै तऽ अपना सब।
बाबा के दरबारमे है
हँ तबके सब अपना गेल पूजा कलक जल ढारलक तऽ अपना फेर चलि आयल हमहुँ सब सोचै छियै जे पहिले सोम जेबै
हँ हँ पहिले सुन
हँ सहल मे नई होइत रहै छै जायल आ बच्चा सबके लऽ के और नई जालि होइ छै भीड़ मे तेई दुआरे हमसभ पहिलेए सोममे जाकऽ चढ़ा एबै तकर बाद जे ओतै सोम तै पूजा करबै
हँ पहिले समे हम तो सोचने रहियै
सोच के नई किछो हइ छै चुपे चाप तुरन्ते तैयार भऽ जेबै तब चीज जल्दी भऽ जाइ छै आ सोचब जे हम जायब करब तऽ ओ चीज नहि होइ छै जल्दी। ताहि दुआरे मोन में किछु नहि सोचय के छै, अपन चुपचाप कऽ लैऽ के छै बस।
ओही छै, सोशल बात सोचैत-सोचैत रहि जाइत छै हँ।
नहि हइ छै हँ आगे साल हमसभ सोचिते-सोचिते सावन खतम भऽ गेलै, नहि गेलियै, नहि जा पौलियै। आ एहि बेर फर्स्ट में, हँ एहि बेर फर्स्टे में सोचने छियै। जे अपन चुपचाप निकलि जाय के छै, हमरा आरके तऽ छै। बज-सज जाउ। आ बस पूजा कऽ लिअ बारह बजे तक बारह बजीया आबिते रहै छै अपना चढ़ि क चलिऽ
हँ ई सबके ठीकयै ओतऽसँ
हँ, अइ मे आ टेम्पू सँ जाउ, तऽ अहाँके भाड़ा लागि।
ह अईमे देखैत रहै छियै जयनगर के कमला मे
ह, ह
जल भरलक कपलेश्वर गेल
तऽ ओतऽ हमरो ननदि सभ जाइ छलखिन पैरे।
हँ हँ पएरे पएरे देख
परे जाय छलखिन हेन हमर नन्दोस बाबा धाम जे न ने बाप रे पएर में तऽ एते टोटा फोका भऽ जाय छै हुनका
सह य पानि भेल रौगा भेल कखनो पानि भेल कखनो हा भेल भीज
रौदा भेल तऽ होइते रहै छै बुझिते छियै कते रहै छै अथी सब बाबा के दया स लोक पहुँचे जाइ छनि हुनका दरबार चैले जाइ छै
हँ से तऽ ओपार लगा दै छथिन ह स ने नाना है जैकारा लगबैत रहहिय
हँ आ दस आदमीमे की होइत छै? अहाँके हिम्मतो भऽ जाइ छै जे चलू? तऽ चलू, आस गर में नहि होइत छै। हँ आ दस आदमीमे होइ छै
देखा देखि
भ जाइ छै दस द आदमी में अहाँके हिम्मत भ जाइ छै, चल त चल। आ‌ असगर में सोचैत रहबै, सोचिते रहबै।
ते बहुत बड़का नल। तऽ हँ भऽ जाइत छै भऽ गेल ने साड़ी ताड़ी लऽ लेलहुँ सावर कऽ लेलऽ
हँ साड़ी तऽ अनलहु हन आब लहठी सब लेब माँ द काम केने छै ओहिमे सोचलियै ओहिमे ल‌ लेब
सबसे बढ़िया हरियर कलर के
हँ हरियर साड़ी सब तऽ लऽ लेलु आब लहठी ले के बाकी लहठी तऽ लग मे दोकान छै कखनो कीन लियअ
से से ठीक रहे हमरो सबके लगे मे
हँ, तैयारो भ क जाउ, आ दोकान पर पहिर लिअ आ चलि आउ।
ह आर तऽ अपन रहता नीक
हँ
मेंनदी लगाब एक त
और कहियौ
और सब बढ़िया य एमहरो अही
हमरो सभके तऽ बढ़िए अछि आओर सभ तऽ हमरोसभ बड़ नीक, बड़ सुन्दर।
हँ हँ
आयब तऽ फोन करब, चलब हमरे आओर संगे चलू ने त पहिला सोममे।
हँ, सोचने त छियै, देखियौ आब।
चलू तऽ हमरे आओर सगे ने हँ बाबा जबे बोलथिन तबे लग पहुँचि गेल छैन हुनका दरबार में।
पर नहि जा पाबै छी हँ, आ मन्दिर तऽ उखड़ल छथिन बाबा।
हँ
ह मोन त होइ छै जायके
कतहुसँ कोनो धामसँ जब तक बुलाबा नहि आओत अहाँकेँ तब तक अहाँ नहि पहुँच पबै हमरा की भेलै बाबा धाम जाय के सोचैत रहियै, सोचलहुँ नहि छलियै कहियो आ माँ के कहलियै माँ बाबाधाम जाउ जाइ छै सभलोग त कहलकै की जे हँ जाउ जाउ चैल जाउ चुपचाप तऽ बस तैयार भेलहुँ अपनासँ तुरंत निकलि गेलहुँ निकलि गेलहुँ तऽ घुमो फिर कऽ चलि एयलहुँ से बात
नहियो सोचने रहबै ने तऽ
हँ तैयो लोक चलि जाइ छै नहा के अपना चलि अबैत छै
नहि जाइ छै। जाइत कियो दियाद मऽ मरि गेल
अच्छा हँ नहि भऽ गेल हँ आब जनमा सुूते भऽ गेलै तऽ ओहोमे नहि लोके जा सकै छी
त ते ने हँ
ओहोमे दस पन्द्रह दिन बादे जाउ पूजा पाठ करू
ह हँ हँ, दस-पन्द्रह नहि, एगारह दिन एगारह दिन। एगारह एगारह दिन
जा हमरा आर के तऽ तेरह चौदह दिन लागि जाय छै अहा और के एगारे दिन मे भऽ जाइ छै, हमरा सभके तऽ पूजा करू। तकर बादे जाके सिमरिया नहाके आउ तकर बादे हमरा सभके अथी होइ छै
नहि नहि एतेक नहि रहै छै दियाद के होइ छै मरम मे न केस करा लिअ दस दिन पर एगारह दिन मे
हँ
देखियौ दसम दिन मे नाव केसे होइ छै तऽ ओ दिन न केसे करेलहुं करेलहुँ दिन ओहे में बीत गेल
हँ भरि दििन हमरा आरके छै कि जे काम खतम भेलाकऽ बाद से माँछ मछली खतम भेलाके बाद ओहिके प्राते अहाँ जइयो सिमरिया नहा के आउ आ ओतयसँ फेर नहा केबियौ तकर बाद जा कऽ अहा भगवान पूजा कर करबियौ तब होइ छै अथी हमरा सब
ई सब नहि करऽ पड़ै छै आओर जनमावला मे तऽ एगारह दिन पर भऽ जाइ छै।
सभ के छै अपन अपन नियम छै सभ के अपन अपन नियम छै।
नई हम अपन सब लए कहल जेना हमरा सबमे इमहर हो रहै छै
हँ हँ
इएह सब आओर सब ठीक